हेलो नमस्कार नमस्कार नमस्कार सभ ठीक छै नऽ
हँं सब ठीक छै अहाँ सुनाउ की हालचाल
हँ हमहुँ ठीक छी आज हम एकटा विषय पर बात करत चाहैत छी
बिल्कुल
कल्हि हम सोचैत चलू जे पहिल बेेर विज्ञान संगग्रहालय घुमबाक अनुभव हमरा लेल बहुत रोचक ज्ञानवर्द्धक आ प्रेरणादायक साबित भेल हेलो
बिलकुल ई वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण विषय अछि धन वस्तु ओ अन्य बहुत रास फेर से प्राप्त करले जाइत सकैत अछि मुद्दा एक बेर बीतल समय कखनो वापस नहि अबैत अछि
बिलकुल हम देखैत छी जे बहुत लोको समयक महत्व नहि बुझबैत छथि आ बाद में पछताबैत छथि
बिलकुल समयक सही उपयोग ओ गलत उपयोग अन्तर अक्सर वर्षो बाद स्पष्ट होयत अछि।
हँ काल्हि हम एक सफल व्यावसायिक साक्षरता साक्षात्कार सुनलौं ओ कहैत छला। जे सफलताके मुख्य कारण समयक सही प्रबन्धन रहल।
ई बात बहुत हद तक सही अछि। सफल लोकक दिनमे सेहो चौबीस घंटा होइत अछि। ओ सामान्य लोकक दिनमे सेहो चौबीस घंटा अन्तर केवल उपयोग तरीका मे होइत अछि।
हमरा लगैत अछि जे समयक मूल्य। अक्सर लोक तखन बुझैत छथि। जखन कोनो अवसर हाथमे से निकलि जाइत छथि।
बिल्कुल अवसर ओ समयक सम्बंध बहुत गहरा अछि। समय निकलि गेल तऽ बहुत बेर अवसर सेहो समाप्त भए जाइत अछि।
बिल्कुल विद्यार्थी जीवन मे सेहो समयक महत्व बहुत अधिक होइत अछि।
हँ जो विद्यथी नियमित अध्ययन करैत तो परीक्षा समय तनाव कम रहैत अछि मुदा ताटमटोल करला से समस्या बढ़ैत अछि।
कल्हि हम सोचैत छलू जे आखिर लोक समय बर्बादति कय करत छथि
बहुत कारण होइत अछि आलस्य स्पष्ट लक्ष्य अ अनुशासन की कमी अथवा अनावश्यक गतिविधि मे अत्यधिक समय देनाइ
हमरा लगैत अछि जे मोबाइल आ सामाजिक माध्यम सेहो समय नष्ट करबाक एक कारण बनि गेल अछि।
तकनीक स्वयं समस्या नहि अछि समस्या तखन होइत अछि। जखन हम ओकर उपयोग पर नियंत्रण नहि रखत पबैत अछि।
हँ ई बात सही अछि। जे तकनीकक उपयोग ज्ञान आ कार्य लेल होय। तऽ ई लाभदायक अछि।
बिल्कुल साधनक मूल्य ओकर उपयोग पर निर्भर करैत अछि।
हम देखैत छी जे समय पर कार्य पूरा करनिहार व्यक्ति। पर लोक अधिक विश्वास करैत छथि।
हँ समयक पाबन व्यक्ति जिम्मेदार मानल जाइत छथि। ओ हुनका पति सम्मान सेहो बढ़ैत छथि।
बिल्कुल कल्हि एक बुजुर्ग कहै छले जे जीवन वास्तवमे समयक जोर मात्र अछि।
ई बहुत गहन विचार अछि हम अपन समय जेना व्यतीत करैत छी धीरे धीरे ओहि से हमर जीवनक निर्माण होइत अछि।
बिल्कुल छोट छोट आदत सभ सेहो समय प्रबन्धनमे महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत अछि।
निःसन्देह प्रतिदिन किछु मिनट बचनाइ ओ सही ढंग से उपयोग करनाइ दीर्घकाल मे बहुत पैघ परिणाम दे सकत अछि।
हमरा लगैत अछि जे लक्ष्य निर्धारित करनाइ सेहो समयक। सदुपयोगमे सहायता करैत अछि
बिलकुल जो जखन व्यक्ति के स्पष्ट ए दिशा भेटैत अछि तखन समयक उपयोग स्वत एहि अधिक प्रभावी भय सकैत जाइत अछि
बिलकुल कलहि हम एक पुस्तकमे पढ़लु जे सफल लोक पहिने महत्वपूर्ण कार्य पूरा करैत छथि
इ एक उपयोगी आदत अछि प्राथमिकता नि निर्धारित करने समय प्रबन्धक मूल आधार मानल जाइत अछि
हमरा लगैतऽ अछि जे समयके समान स्वयं केर सम्मान सम्मान अछि।
बिलकुल जे व्यक्ति अपन समयक सम्मान करैत अछि ओ अपन जीवन मूल्य सेहो बूझैत अछि
एकटा बात आरो अछि समय केवल कार्य लेल नहि बल्कि परिवार आ स्वास्थ लेल सेहो निकालबाक चाही
बिलकुल सही केहलियै संन्तुलित जीवन लेल काज विश्राम परिवार ओ आत्मविकाश‌ सभक लेल समय आवश्यक अछि
बिलकुल बहुत लोक धन कमाबैमे एते व्यस्त भए जाइत छथिन जे परिवार लेल समय नहि निकाल पबै‌ छथि
ह आहा बादमे ओहि समयक कमीके पूरा करनाय कठिन होय जाइत अछि एहि कारण सतुन सन्तुलन जरूुरी अछि
हमरा लगैत अछि जे समामयक सही उपयोग आत्मविश्वास सेहो बढ़ाबैत अछि
निसन्देह जखन कार्य समय पर पूरा होय तखन मन मे संन्तोष आ आत्मविश्वास दुनू उत्पन्न होइत अछि।
काल्हि हम सोचैत छलहुँ जे इतिहासक प्रत्येक महान व्यक्ति। समयक महत्व अवश्य बुझाबे छलाह
बिल्कुल चाहे विज्ञानिक क्षेत्र हो साहितिक राजनीतिक हो या वेसव व्यवसाय। समयक अनुशासन सफलताकेर एक समान तत्व रहल अछि।
बिल्कुल बिलकुल अन्ततः हमरा ई बुझैत अछि। जे समय जीवनक सबसे न्याय प्रिय संसाधन अछि। कियकि इ सभके समान मात्रामे भेटत अछि
बिलकुल बहुत सुन्दर विचार अछि। अन्तर केवल एहि बात मे होइत अछि जे किओ ओकर सदुपयोग करैत अछि ओ केओ ओकर व्यर्थ गवा दैत अछि।
सही केहलीयै समय वास्तवमे जीवनक आधार अछि। जे हम समयके सम्मान करब तऽ समय सेहो हमरा सफलता सतोष आ प्रागग्रतिक मार्ग पर आगा बढ़ब एहि कारण प्रत्येक व्यक्ति के अपन प्रतिदिन प्रति घण्टा। आब प्रति अवसरक महत्व बुझबाक चाही कियकि। बितवऽ। समय कखनो लोटी केओ नहि आबैत। मुदा ओकर प्रभाव जीवन भरि रह छी
जी बिलकुल। समयक चर्चा करैत करैत हमरा एकटा बात आओर मनमे आयल। हमसभ अक्सर भविष्यक योजना बनबैत छी मुदा वर्तमान समय। सही उपयोग करबाक महत्व कई बेर बिसरी जाइत अछि।
ई बहुत महत्वपूर्ण बात कहै या। भविष्य वास्तवमे वर्तमानक आधार पर बनल अ जऽ आइ समय व्यर्थ जाय। तऽ काल्हिक सफलता केवल कल्पना बनी के रैह जायइत
हमरा मोन पड़ैत अछि जे बचपनमे शिक्षकसभ कहैत छलए आइक काज काल्हि पर नहि छोड़ू
हँ ई कहावत केवल शब्द नहि। बल्कि सफल जीवनक एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त अछि।
कालहि हम एक विद्यार्थी से बात करैत चलू। ओ कहैत छल जे परीक्षा नजदीक अबैत अछि तखन ओ तनाबमे आबि जाइत अछि।
ई प्राय समय प्रबन्धक कमीसँ होइत अछि। नियमित तैयरी करला पर। अंतिम समयक दबाव बहुत कम भय जाइत अछि।
हमरा लगैत अछि जे टाटमटोल करबाक आदत समयक सबस पैघ शत्रु अछि।
बिलकुल जतेक काज टालल जाय अछि। ओतेक ओ मन पर बोझ बनैत जाइत अछि।
एकटा रोचक बात हम पढ़लू जे कतेको सफल व्यक्ति। अपन दिनक योजना रतियो बना लेत छथिन
हँ पूर्व योजना बनबै स समयक उपयोग अधिक व्यवस्थित भइ जाइत अछि। आ महत्वपूर्ण कार्य छूटबाक संभावना कम रहैत अछि।
हमरा लगैत अछि जे बहुत लोक व्यस्त तो रहैत छथि। मुदा उत्पादक नहि करैत छथि।
ई सही अवलोकन अछि व्यस्त रहनाइ। आ उपयोगी कार्य करना दुनू अलग बात अछि।
बिल्कुल। मतलब पूरा दिन दौड़त रहला से सफलता सुनिश्चित नहि होइत अछि।
हँ आवश्यक ई अछि जे सही दिशामे सही कार्य कयल जाय।
बिल्कुल काल्हि एक पुस्तक मे पढ़लहु जे समय बचबाय लेल नहि पहनाई के लेल चाहबाक चाहि।
ई बहुत उपयोगी सलाह अछि अनावश्यक कार्य सब मे समय देलासँ महत्वपूर्ण लक्ष्यक प्रभावी होइत अछि।
बिलकुल हमरा लगैत अछि जे समयक सदुपोग केवल। व्यक्तिगत लाभ नहि देत अछि। बल्कि परिवार अ समाज पर सेहो सकरात्मक प्रभाव छोड़ैत अछि।
निसंदेह। जिम्मेदारी व्यक्ति अपन समयक सही उपयोग कैके। दोसर लोक लेल सहे सेहो फेर प्रेरणा बनैत अछि।
एकटा बात आओर अछि समयक मूल्य विभन्न उम्रमे अलग- अलग महसूस होइत अछि।
हँ बच्चा खेलक समय खोजैत अछि युवा अवसरक समय खोजेत अछि आ वृद्ध अवसर बीतल समयक स्मृतिमे डूबल रहैत अछि
एहि कारण शायद बुजुर्ग लोक समयक महत्व पर सबसे बेसी जोत दैत छथि।
बिल्कुल अनुभव मनुष्यके सिखबैत अछि जे समयसँ पैघ शिक्षा आओर कोनो नही अय
बिल्कुल। काल्हि हम सोचैत छेलु जे प्रकृति सेहो समयक महत्व सिखबैत अछि।
ई बात बहुत सुन्दर अछि सूर्यादय सूर्यास्त ऋतु परिवर्तन सब समयक अनुशासनक अद्भुत उदाहरण अछि
प्रकृति कखनो देरी नहि करैत अछि ओ नहि जल्दबाजी
हँ। प्रकृति संन्तुलित गति से चलैत अछि आ मनुष्य सेहो ओहिसँ बहुत किछु सीखि सकैत अछि।
हमरा लगैत अछि जे समयक सम्मान करनिहार व्यक्ति अवश्य सम्मान सेहो करैत अछि
बिल्कुल समय आ अवसर अक्सर एक दोसर सङ्ग चलैत अछि।
एकटा युवा जो प्रतिदिन केवल एक घण्टा सेहो अपना विकास पर खर्च करे। तऽ किछु वर्ष बाद बहुत अन्तर देखबाक लेल भेटैत
ई बात शत- प्रतिशत सही अछि निरन्तर छोट प्रयास समयक सङ्ग असाधारण परिणाम दैत अछि।
हम देखैत छी जे महान उपलब्धि अचानक नहि भेटैत अछि।